हेलो।
हँ सखी बाजू की हाल चाल छै।
ठीक छै, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग कहियौ की सब भरहल छै। एना ह
हँ हेलो।
की सब भऽ रहल छै
हेलो।
हँ की सब भऽ रहल छै
भऽ रहल छै कि ठार बारिश हो रहल है। अहाँके इधर बारिश हो रहै
नय हमरा ए अभी नय होइ है बारिश लेखल लागल छै लेकिन होय नय है हेलो शाम तक जाएगा कहली है कि बार बारिश जेक लागल छै लेकिन अभी होइ नय छै
अच्छा नय
आवाज नय जाइ हइ अहाँके आवाज जाइ हैं। हेलो
हँ।
नेटवर्क मे जइयौ ने अहाँ किया नय अबाज हे अहाँ के
अब जाइय आवाज
हँ। अबै छै बाजू कहियौ बारिश लागल छै लेकिन होय नय छै अभी बुझलियै कख भऽ सकै छै
अच्छा हँ। तऽ एकठे आर तऽ बड़ बारिश भेलल एक झाड़ खूब भेल
हमरो सब के राति मे बड भेल रहै लेकिन लागल है धूप पूप नय छै। रौद उद नय छै।
अच्छा। तब तऽ ठीक है। मौसम आर मस्त है। ठण्डा है।
एकरे तऽ जरूरी छलैया। देह हाथ गर्मी सँ तऽ बेहाल भेल छलै की कहै छै लेकिन अभी
हँ बडे एकर जरूरी रहले मौसम आर ठंडा है तऽ मन खान उना बनाए मन लागि हे,
अहाँके कोन मौसम नीक लगै छै बारिश वलाा की धूप वाला
हमरा तऽ दोनो तना मका इे मौसम बड़ा बढ़िया है ज जादा धूप न धूप में तऽ गर्मी आर न लगी या त बेचैनी ना हो जाएी।
हँ इह कहल जाइ छै। प्रकृतिक के देन छै। ई सब ठण्डा आबे है। तऽ लोकोग धूप के रास्ता तके है। आ जब गर्मी अबे है। तऽ लोग चाहे है। कि बारिश ठंडा रहे मौसम।
हँ ठीक नीक बजलियै परा प्रकृति के मौसम पे
बदलैत छी। तऽ तोरह इन्तजार करै छियै।
अभी तऽ बुझियौ बाहरो बैठबै ने तऽ नीके लगते हवा चले है। ठंडा ठंडा लगे है।
हँ। तऽ आर सब की हो रहै है
किछ नहि भऽ रहल छै। हमर ई एलखिन ह अभी दुदकादुन पर सब। किी जाने खेथिन किी की कर दथिन देखियौ ने। हम तऽ चावलो बना देलियै य बिलौकी के पूड़ियो हमरा घर एलै यए। आ बुझियौ तऽ कछु खाना बरबादे जेतेय एते के खेतै एते।
हँ हँ। तऽ और घर आरमे कते लोग छै?
च चावल। क करी आ याद लौ लौकी कस अल हँ हेलो
हँ
कहिनो आओर सब अहाँके की भऽ रहल छै।
ह हम बजलियै जे अहाँके परिवार मे कते लोग छलै।
लोको तऽ छै। कभी कम भऽ जाइ छै। कभी बढ़ि जाइ छै। य परिवारे तऽ छै। बुझलियै।
नहि तऽ अगर परिवारमे जा्यदे लोक छैबै तऽ सभ सध जेतै।
नहि जादाा ल लोग अभी छथिन। हम तऽ बनेली अन्दाजे सब चावल बुझल
ह
लेकिन बुझियौ ने तऽ अभी खेथिन कुछु बचतै तऽ बचतै देखल जेतै।
ह नहि परिवार आर मे तऽ लोक छलै छै। तऽ सध जाइत छै।
ह।
तऽ अहाँ कि बनाबै छियै। अभी नहि कुछ बनाबै छियै। निकार
हम कुछ नहि बनेलियन हँ राते राइत कऽ भोज आयल छलै दू बजे राइत क बुझलियै
आच्छा-अच्छा
ऽ ओहो बुझ गेल कि हम बेकारे लऽ लेलियै ओ एनाहिते एक बजे रात कऽ के खाय हाै खाउ पीउ केगो टाइम होए न।
हँ हँ।
ओकरा बाद उएह काल्हिके मटकोरके ई चना मिलल छेलौ अकुरी बटाई है मटकोर में
आच्छा-अच्छा
हँ पुलाल चना छेलौ हुनकरे सब्जी बनेलियौ हँ ओकरा बाद से अहाँके कहि दू की रोटी बनेलियचावल बनेलियन दालि छोड़ देलियै कि फेर तऽ राति में कहीं सब बराती जेथिन तऽ दालि छोड़ देलियै रस लगा देल सब चीजे में रसन लगा देला स तीमन चावल उवल जारेनीमन अगर रहत तऽ ठीके लगै छै
हँ-ह चावल रस के करे चावल के साथ तऽ खाइ बने है
हँ
बन जे है तऽ खा ले है सब
ओहे बात छै अहाँ की तऽ बनलियै अहाँके की नीक लगै हे अभी खाइ में गर्मी के दिन में
तऽ ई मौसम में तऽ बड नीक लागे है गरम-गरम पकौड़ा मिले ओहिमें तनी सौ सार नहि होइ छै ओ धए दियौ
हँ
हँ फीलीम अर चलाए दियौ तऽ मस्त मजा से आदमी खााय है
हँ सखी इहो अहाँ निके बात कहलियै औ सबके आनन्द लेबक चाही
आ कभी-कभी मौसम में मन करै हे जब बारिश हो जाइ है त नींदे अच्छा आ जाए है तऽ सोचते रहि जाइ हइ कि इएहे सभके आनन्द कभी लेल जै दोस्त आओर सखी स आर मिली छयत तऽ बड़ मजा आबीऐ तब बने है तऽ तब बातचीत भएर गपशप भएल तब खायली आर सब साथे में
ओ
सखी आर सब तऽ सब निपट गेल है शादी-बियाह भए गेलै
अच्छा
तऽ ज अहाँके यहाँ बराती छलै
बराती छेलै नहि साँझ कहे
आ त साँझ क
बराती साँझ क है उएह बिलौकी बटाई छै न तऽ उएह पूरी आयल छलै
हँ तऽ बिलौकी माँगे आर आबै हय
हँ तऽ बिलौकी बटलैया तऽ बिलौकी मांगतै न मांगतै
तऽ पैसो आर देबैत होबी न
पैसे तऽ दियाय है बिलौकी में
अच्छा पै
पैसा दियेल धान ह दूईभ उईब सब लऽ क लोग चुमबै हाय लड़का के एखन
ह त पइ चार त अच्छा है ने ई सब बिधो व्यवहार बड़ नीक है जेना पैसा-वैसा के कमी हो जाइ है बियाह-शादी आर में तऽ एक बार निपट गेलै तऽ बिलौकी घूम लेल तऽ ढेर पैसा हो गेल
हं-हं
ई सब आर में पैसा लगाबै के चाही
हूँ
नहि होइ त आब ओ घर वाला जेकरा घर मे बियाह होइ है ओकरा घर मे तऽऽ पैसा आर के कमी होइ है
बिलौकी सब कते ओकर कोनो बिियाह भऽ जेतय
विध व्यवहार भऽ जेतै
इ लौकियो केँ पाइ से कही बियाह होइ हय यै
नै नै विध व्यवहार भऽ जाइ हय जे विध व्यवहार में पैसा न दै है
खुला मुल्ला पाइप पुर जेतै ह ई विध व्यवहार में दै ल
पुर जाइ हैध व्यवहार देबे में हो जाइ है न है तऽ इ पैसा लगाबै केँ चाही
हम कहलिय अहाँ कहै छी कि पाय केँ कमी भऽ जाय हे तऽ लोक बिलोकी माँगे है तब तऽ अहिना तऽ हमरा बि बेटा केँ बियाह हेतै तऽ हम दू बेर माइंग लेबै पुर जेते बियाह करे लेल तऽ
हँ एकबेर सुबह में बिलोकि मइंग एहार एक बेर शाम मे
तऽ दू बेर पूड़ियो बना कऽ भेज पड़तै कि नै
हँ तऽ पूड़िये पर आ पैसो दै है अहाँकेँ यहाँ कते पूड़ी आबै छै हमरा यहाँ तऽ किलो से एक किलो जोक कऽ जाइ है
नै हमरा सब कऽ गिन कऽ अबे है अपन मन दस गो दियौ बारह टा दियौ पन्द्रह टा दियौ बीस टा दियौ एकैस टा दियौ
अ या ऐसे मोन हे है तऽ तऽ हमरा सब केँ नै है ए किलो पर एक किलो जोख केँ जाइ है पट्टी परदार दिया है गोटिया हँ एते जाइ है तऽ ओहो पर ओहो पर पैसा देै है कि एक किलो आल तऽ पाँच सौ एक रुपैआ बिलोकि अर दिएत
हँ तऽ आटा मेहनतो केँ दाम तऽ दियाक केँ चाही न
हँ इहि से लगाबी आर में फायदा है एक बारेमे अगर बिलोकी आर आए हुनकरा घर में बियाह भेल तऽ पाँच सौ रुपआ बिलोकी आर देदेली फेर हमरा घर में बिआह होय पाँच हजार उसेब दे दे तऽ तब री कुछ कार हो जा पैसा से
हँ हो जाइ छै जाए दियौ मौसम नीक छै हुनका सब केँ जते गर्मी छले हे बीच मे ऐनी तत्ते तऽ बड परेशानी हे लेकिन मौसम नीक छै बिलौकियो मांगतथिन घुम घुम कऽ तऽ ओते नै बुझेते गर्मी
हँ ते गर्मि पहिने आर में लड़की आर सबकेँ बर नीक
हू तैयारो सैयार भऽ कऽ मेकअप से खराब नै होइ है
हँ खूब बढ़िया सब स तैयार ठीक छलै तऽ हम फिर अहाँ से बति आइ छियै न
हँ हँ ठीक छै आहा‌ जाउ देखियौ काज कल तय क
ठीक